हेलो हेलो। तऽ आइ सब अपन सभके टॉपिक छै नेपाल देश।
हँ हँ।
तऽ देखू नेपाल भारतके सबसँ बहुत हीं। सुन्दर और करीबी पड़ोसी देश यऽ। ई मह एशिया महादेश में स्थिति यै आओर चारो तरफ से। जमीन से घिरल छै एकर मतलब छै कि नेपाल के। कोइ भी सीमा समुद्रमे नहि ये नेपाल के उत्तर आओर चीनी। उत्तर मे चीनी छै। आ एकर पूर्व मे आओर पश्चिम में आओर दक्षिण मे तीनो तरफ भारत के। सीमा छै नेपाल एक बहुत ही शान्तिप्रिय आऔर खूबसूरत देश छै। जे अपन प्राकृतिक सुन्दरता आओर ऊँच नीच पहाड़। के लेल पूरी दुनियामे प्रसिद्ध छै। नेपालके पहाड़ो के देश कहल जाइत छै। दुनिआके सबसँ ऊँचा पर्वत। के चोटी जेकर नाम माउंट एवरेस्ट छै नेपाल मे स्थित छै। नेपालके लोक माउन्ट एवरेस्टके। बहुत आदर से सागर मथा कहै छै। जेकर अर्थ होइ छै आकाश के भालके सिर। दुनिया के दस सबसँ ऊँचा पहाड़। दुनिया के दस सबसे ऊँचा पहाड़ मे आठ अकेला नेपाल के छै। इहे वजह छै कि हर साल दुनिया भर लाखो लोग। पहाड़ देखैके लेल। ट्रेकिंग करैके लेल। नेपाल आबैत छै- नेपालके राजधानी काठमाण्डू। यहाँ नेपाल के सबसे बड़ा सुन्दर शहर य- काठमांडू घाटी। अपन पूरा पुराना इतिहास। सुन्दर महल प्राचीन मंदिर के लेल प्रसिद्ध ये। काठमांडू के अलावा पोखरा ललितपुर जनकपुर। लुम्बनी अन्य प्रमुख शहर यऽ। ओकरा शहर अपन सुन्दर झील पहाड़। के नजर के लेल पर्यटक के बीच मे बहुत लोकप्रिय य। आब अहाँ बाजू की बाजब।
जी नेपाल तऽ एकटा। स्वतंत्र देश अछि एकर राजधानी काठमाण्डू अछि। नेपालके। आधिकारिक भाषा नेपाली अछि मुदा। मैथिली भोजपुरी थारू नेवाड़ी। तमाड़ गरुड़ आ अन्य बहुत भाषा सेहो बाजल जाइत अछि। मिथिला क्षेत्रमे बहुत लोक मैथिली बाजैत छथि नेपालके उत्तरमे चीन आ दक्षिण पूर्व तथा पश्चिममे भारत अछि। नेपालके क्षेत्रफल भारत से छोट अछि। मुदा प्राकृतिक सम्पत्ति से भरल अछि। नेपालके इतिहास बहुत पुरान छैय। प्राची प्राचीन काल सँ ई देश अपन संस कृति आ सभ्यताके लेल प्रसिद्ध रहल अछि। नेपालमे बहुत राजा शासन केल केलनि बादमे नेपाल लोकतांत्रिक देश बनल। आइ नेपाल एकटा संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य अछि। नेपालके लोक अपन देशके विशाल लेल निरन्तर प्रयास कऽ रहल छथि नेपाल प्राकृतिक अद्भुत उपहार अछि एतय ऊंच ऊंच हिमालय पर्वत हरियर जंगल बहेत नदी झरना आ उ उतय कऽ देखल जा सकैत अछि। नेपालके प्राकृतिक दृश्य मन के आनन्द से भरि देैत अछि। विश्वके सबसँ ऊँच पर्वत माउन्ट एवरेस्ट नेपालमे स्थित अवस्थित अछि प्रत्येक वर्ष हजारों पर्वत रोही एवरेस्टपर चढ़बक प्रयास करैत छथि हिमालयके सुन्दर दृश्य देखय लेल दुनिया भरिसँ पर्यटक नेपाल अबैत छथि। नेपालमे कोशी गन्दगी करनाली बागमती ती आ अन्य बहुत नदी बहैत अछि एहि नदी सभ से खेती जल विद्युत आ पानिके आवश्यकता पूरा होइत अछि। अब यहा बाजू।
बिलकुल देखू नेपाल के संस्कृति बहुत ही समृद्ध छैय और भारत के काफी मिलता जुलता छैय। नेपाल के मुख्य रूप मे हिन्दू धर्म मानल जाइ छैय। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुन्याई बड़ संख्या मे छैय नेपाल के राष्ट्रीय भाषा नेपाली ये। लेकिन यहाँ के लोग हिन्दी भी बहुत नीक तरीकासे समझै छैय आ बाजै छथिन। नेपाल के राष्ट्रीता पहनावा पुरुषों के लेल दोहरा सरवल है और महिला के लेल गुनिया चालू हय। यहाँ के लोग बहुत सीधा ईमानदार और मेहनती और शान्ति स्व के होइ छथिन नेपाल के नेपाल मे कई एहन धार्मिक स्थल छैय जकर बहुत महत्व छैय। जेना भऽ गेल अहाँके पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ काठमाण्डू के बागमती नदी के किनारे स्थित भगवान शिव के एक बहुत की प्रसिद्ध औश्र पवित्र हिन्दू मंन्दिर ये। यहाँ भारत और दुनिया भर के लाखो श्रद्धालु दर्शन करय आबे छथिन। लुम्बन भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बनी नेपाल मे ही स्थापित ये। यह बुद्ध धर्म के लोगों के लेल दुनियामे सबसे पवित्र स्थान मे से एक ये। जनकपुर, माता सीता के जन्म स्थल जनकपुर भी नेपाल के हैं। यहां जानकी मंदिर बहुत भव्य या सुदर ये। भारत और नेपाल के रिश्ता बहुत ही पुराना और गहरा हइ या। ई दुनू देश के बीच मे रोटी बेटी के रिश्ता मानल जाइ छै। कैलाकी दुनू देश के लोग के बीच पारिवारिक आ सांस्कृतिक संबन्ध ये। भारत और नेपाल के नागरिक के एक दूसरे के देश मे आना जाना लागल रहै छथिन, नेपाल के पर्यटन बहुत बड़ा हन, यहाँ के बहुत बारा दोष के काम चलै छै। आब अहां बाजू की बाजब।
नेपालके जलवायु स्थानके अनुसार बदलैत रहैत अछि। पहाड़ी क्षेत्रमे बहुत ठण्ड पड़ैत अछि। जबकि तराई क्षेत्रमे गर्मी आ वर्षा सामान्य रहैत अछि। वर्षा ऋतुमे हरियर वातावरण बहुत सुन्दर दिखाई दैछ।
शीत ऋतुमे हिमालय क्षेत्र बर्फ से
ढकल रहैत अछि, नेपालके सांस्कृतिक बहुत समृद्ध अछि। एतय विभिन्न जाति, भाषा आ धर्मके लोक मिलि जुलि क रहै छथि सब लोग अपन अपन परम्परा आ रीति रिवाजके सम्मान करैत छथि। नेपालमे हिन्दू आ बौद्ध धर्मके विशेष प्रभाव अछि। एतय मन्दिर, मठ आ स्तूपक संख्या बहुत अछि। लोक प्रेम, सद्भाव आ भाइचारा संग जीवन बितवै छथि। नेपाल देश तिहार, होली, छठ, बुद्ध जयन्ती तीज, माघ संक्रान्ति आ अन्य बहुत पर्व उत्साहसँ मन मनाओल जाइत अछि, नेपाल पर्यटक पर्यटनके दृष्टिसँ बहुत महत्वपूर्ण देश अछि। प्रत्येक वर्ष लाखों विदेशी पर्यटक नेपाल घुमबाक लेल अबैत छथि, काठमाण्डू। पोखरा, लुम्बनी, जनकपुर, चितवन आ नादरकोट बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छथि। पोखरामे सुन्दर झील हिमालयक दृश्य, आ साहसिक खेलक सुविधा अछि। लुम्बिनी भगवान बुद्ध जन्म स्थली छै दुनिया भर के बुद्ध श्रद्धालु एतय दर्शनी लय आबैत छथि।
हँ बिलकुल बिलकुल अहाॅं ई सही बाजलौं। देखो ई पे हम इहे कहब कि दुनिया के सभ देश के झण्डा चौकार या आयतकार के होइ छै लेकिन नेपाल के झण्डा पूरी दुनिया मे सबस अलग छै नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज दू त्रिकोणिये जहिमे ऊपरके नीचे के जोर कर बनायल गेल छै। एकर गहरा लाल रंग नेपाल के राष्ट्रीय रंग जे बहादुरी के प्रतिक छै कैले की किनारा नीला रंग से छै जे शान्ति के प्रतीक छै ऊपर तीन कोनमें स सफेद रंग और चन्द्रमा और निचले त्रिकोणमे सूर्य के चित्र बनल छैन ई यह बात के प्रतीक छै कि जब तक दुनिया में सूरज आओर चाँद रहतै तब तक नेपाल के अस्तित्व रहतै। आऽ नेपाल के इतिहास मे इहाँ के सैनिक के जेकर नाम गोरखा छै बहुत बड़ा नाम छै। गोरखा अपन बहादुरी के लेल पूरे दुनियामे फेमस छैै आब आहाँ बाजू हौ की बाजब
जी नेपालके अर्थव्यवस्था मुख्य रूपसे कृषिपर आधारित अछि बहुत लोक खेती करैत छथि धान, मकई, गेहूँ, आलू तरकारी आ फलक खेती कयल जाइत छै अछि पर्यटन सेहो नेपालके आयुक मुख्य स्रोत अछि विदेशी पर्यटक से देश देशके वित बहुत आर्थिक लाभ होइत अछि नेपाल जल विद्युत उत्पादनमे सेहो बहुत सम्भावना रखैत अछि, हिमालय से निकलनिहार नदी सभ विद्युत उत्पादन लेल उद्योग उपयोगी छथि भारत आ नेपालके सम्बन्ध बहुत पुराना मित्रतापूर्ण आ मजबूत अछि दुनू देशके लोग बिना वीजाज एक दोसर के देशमे जा सकैत छथि भारत आर नेपाल के बीचमे व्यवहार, शिक्षा, संस्कृति आ धार्मिक सम्बन्ध बहुत गहरा छै मिथिला क्षेत्र क लोक दुनू देशमे बसैत छथिन विवाह पर्व त्यौहार आ भाषा सेहो बहुत समान अछि
बिलकुल बिलकुल देखू अंतमे हम अ देखू अन्तमे हम इएह कहब कि नेपाल भले एक छोट देश छै लेकिन एकर प्राकृतिक सुन्दरता, गंगा चुनबी पहाड़ और शान्त वातावरण पूरी दुनियामे एक अद्भुत देश बनाबै छैय। ई देश सिखबे छैय कि आधु आधुनिकताके दौरमे अपन संस्कृति और प्र कृतिक के केना सहज के रखल जाउ यदि कोइ भी प्रकृतिक और शान्तति प्यार है क्षय ते नेपाल ओकर घूमे के सबसे बहतरीन जगह छैय। नेपाल जायके चाही। नेपाल में बेहद खूबसूरत पहाड़ छैय बेहद खूबसूरत मंदिर छैय। जे अहाँके मौन लुभा देत अहाँके पूरा परिवार के साथ बिलकुल नेपाल जायके चाही ठीक छैय तऽ राखै छी फेरो बात करब। ठीक छैय तऽ राखै छी। ठीक छैय तऽ राखै छी।
जी।
की
ठीक।